हेलो हँ बहिन
प्रणाम करै छी
खुश रहूँ की हो रहल छै
कुछ नहि
खाना पना हो गेल की
हँ हो गइल अहाँके हो गेइल
हँ हमही अभिये खा उके बैठे छियै
ओ आई आहां बड़ सजी धजी के कते जा रहल छी
आज तऽ हम सोचै छियै कहीं जाइ लेल एक आइ हमर भतीजाके कजरोटा छै मिथिला के कहल जाइ छै ने कजुरोर कोजागर बिनू ब अधूरा होइ छै ताहि लेल मां माखन पाए पान आ सिन्दूर लगे जा रहल छी
आ दीदी हम शहर में पलल बढ़ल छी हमरा ई सब रीति रिवाज बुझाय नहि छै
अच्छा बौआ रीति रिवाज खाली रसम नहि होइ छै ई हमरा पहचान छै हम जुड़ी छी कोजागर म न नओ दुल्हा दुल्हन के पहिरा शरद पूर्णिमा मान्यता छै कि एहि राति लक्ष्मी जी पु पूछे छथिन को जागू मानना कि
हुनका घर आबै छी
मुदा दीदी पा खेलाइ धाम कते शायत ई छी अन्धविश्वास भेलै ने
नहि बहिन एकरा प्रतीक बुझू पास जीवनके अन अनिश्चित छै दुल्हा दुल्हिन के सिखाओल जा छै जीवन मे सुख सुख दुःख पालसा जेकरा आबै जाइत रहै छै दुनूके मिली के खेले पड़ैत छै हारी जीत के संग नहि छोड़बाक आ राति भर जाग के मन जागरूक रहूँ आलसी नहि बनू
ई त बहुत गंभीर बात भेल हम ते समझैत रहै छियै कि बस मखान खाय लेल बहाना छी दीदी मिथिला के तऽ रीति रिवाज बहुत छै जनम त मृत्यु धरि सब छै पाछा एनहे आथ छै
नहि बौआ सुनूं जखन बच्चा जनम लेबे छै ने तऽ छठियारी होइ छै छठम दिन विवाह विहता जनम के भाग लिखल जाइ छै ई मान्यता छै जे असल मे छठिहार माय के आराम लेल छै छे दिन धरि माइक के पूरा सूतू देल जाइ छै गरम खाना जमाइन पानि विज्ञान कहै छै पोस्टमार्टम के
अहाँ मुण्डन बाल कटाइ में की धर्म
आ मुंडनसँ बौआ मुंडन शुद्धिकरण होइ छै गर्भ में जब बच्चा के माय के रक्त मास के पोषण भेटाइ छै ने मुंडन के बाद नव जीवन के शुरुआत होइ छै अस सघी लेल मुंडन के साथ बच्चा के माथ पर धूप लगे छै विटामिन डी भेटाइ छै आ बाल दान अहंकार के त्याग के प्रतीक छै
आहा दीदी विवाह के रीत तऽ सबसे बेसी हल्दी मेहन्दी मरवा द्वार पूजा सिन्दुर दान कन्यादान एकर सबसे मतलब
ए बौआ एक एकटा बू छू हल्दी एंटीबायोटिक होइ छै बियाह के पहिले तनाव मेहन्दी उपटन हल्दी उपटन सब त्वचा निखरे छै आ कीटाणु दूर होय छै मेहन्दी ठंडक देवे छै तनाव कम करे छै नाव दुलहिन के डर होइ छै नहि मेहन्दी के ठण्डक मोन शान्त करै छै
ह अहाँ मरबा बाँस गाड़ी के छपर
हँ बौआ मड़वा समाज के स्वीकार छै पूरा टोल साम मोहल्ला मिली के बास काटे छै मड़बा माठ करै छै माने ई विहा मे हम सभ स छी छी दुःख सुख मे संग देेव बांस लचीलापन के प्रतीक छै रिश्ता मे रिश्ता में झुकाव कला
सिन्दुरदान तऽ सबसे भावुक पल
हँ बौआ सिन्धुदान मे पारा होइ छै जे माथ के नस के सक्रिय करै छै रक्तचाप नियन्त्रित करै छै मुदा असली अर्थ मांग भराव मने जी जीवन भर की जिम्मेदारी लेब कन्या दान के मतलब बेटी के दान न ही गोत दान बेटी के नव परिवार में गोत्र बदले छै ताहि से वंश वृद्धि होइ छै
ह दीदी मुदा किछु रीति बड़क करय लागे छै जेना विधवा के रंगीन साड़ी न पहिरब चूड़ी तूड़ी देव ई तऽ अन्याय छै
हँ बौआ तऽ सए परस ठीके कहे छी ई रीति नहि कुरीति छै असली रीति समवेदना सिखाबै छै दण्ड नाहि सीता बन गेली मुदाराम उनका त्याग नहि कयलीं विधवा के सफेद साड़ी मुल काल मे सुरक्षा लेल शुरू भेल छै खीचैते र रंगीन कपड़ा देखी सैनिक आकर्षण करै छै आक्रमण करै छै अबो ओ समय नाही आ विधवा के सेहो जीबाकके अधिकार छै
हँ दीदी आहाँ रह परीवाज
बौ रीति रवाद हेज क कहियो रीति नहि छै स्त्री धन छलै बेटी के पिता उपहार दे छलहे बेटी के नामसँ वर पच के माग लोभ छी रीति नही मिथिला के असली रीति छी तिलक बड़ के सम्मान मे फल मिीठान न किी नगद गाारी
ह की कहै छी दीदी मधु श्रवणी के रीति के बारे मे कहू पन्द्रह तीन धारी नवीवाहित नवी साफ पूजा करै छ किएक
उ मधुश्रावणी नारी शिक्षा के रीति छी सावन मे नोव बहुर नैहर आबे छै पंन्द्रह दिन धारि बूढ़ पूर्णिया सब गौआ गौसान कथा कहैत छथिन जेना बहुला
बिषहरी ऊषा अनिरुद्ध एकर माध्यमसँ पति पत्नी धर्म परिवार प्रबन्धन संकट मे धैर्य सिखाबए जाइत साँपके पूजा कीयो खेतमे साँप मुूस खाइ छै फसल बेचै छै किसान के मित्र के समान ई परस्थिति नीति छै
हँ दीदी सामा चकेवा तऽ हमरा बहुत नीक लागैत छै माटी के मूर्ति भााय बहिन के गीत
हाँ सामा चकेलवा नारी मुक्तिके पाबनि छी कथा छै सामना के भाय चेकवा पर झूठा आरोप लगल छै सामा तपस्या कऽ के भाय के निर्दोष सिद्ध कलकै ई रीति सिखाबै छै नारी पर अत्याचार भेला पर चुप नहि ही रहू लड़ू हाँ माटी के मूर्ति बना के विसर्जन आ माटीसँ बनल माटीमे मिलू जीवनके चक्र छै
दीदी जूड़ी शीतल में बासी भात खाायके पड़ गा के पयर छूबे की आशीर्वाद ले ब एकर की महत्वा
बाबू ई तऽ जोड़ीशीतल नओ वर्ष छी मिथिलाक के सतुआ बाँसी आमके टिकोरा गर्म स लड़बाक आहार बासी भात मे गुड़ बैक्टेरिया होइ छै पेट ठण्ढा राखै छै पैदके आशीर्वाद माने जाड़िसँ जुड़ब आधुनिक पीढ़ी हैप्पी न्यू ईयर एक जनवरी के मनाबै छी मुदा अपन माटी पानिके नव वर्ष बिसराबय गेल
हँ किछु लोको कहै छै रीति रिवाज समय से बर्बादी ऑफिस करियर मे टाइम लगे टाइम न
बौआ घड़ी देखै के सम्बन्ध नहि ही निभाव हो जाइ छै री रिति रिवाज रू रुकावट बहाना छै भाग दौड़के जिन्दगीमे मााय बाबूजीके पैर छूबक लेल बहिन के ठि ठोड़ी लेल भाय के मूछ उखाड़ी लेल ई सब भेटलक थेरेपी छी जापानमे टी केर मनी चारि घण्टाके होइ छै ओकरा टाइम वेस्ट नहि कहै छै कल्चर कहै छै
हँ मुदा तऽ किछु रीति खर्चा बहुत गरीब आदमी कर्ज ले के बियाह करै छै श्रदा करै छै
हँ बौआ ई तऽ विकृति छी बौआ रीति कहे छै श्रद्धा लोक बन देल दिखावा श्रद्धा माने श्रद्धा से पंडित जी कहे छथिन एक लोटा जल एक मु्ठी तिल सेहो श्रद्धा भऽ जाइ छै मुद्दा हमसब समाज के डर सब एकावनटा ब्राह्मण भोज कराबै छी लोक के कहै ई रीति रिवाज नहि बीमारी छै तऽ ठीक छै सखी हम फिर करब टाइम मिलत तऽ फेर आओर किछु बताउ हम
ठीक है दिदी ठीक
ठीक ठीक